हेलो
ए -ए -गो की कहे छी ही
गोर लागै छी दीदी।
खूब खुश रह खूब दन्दनायैत रह, आर सब की हाल- चाल?
सही छै अहाँ अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै
और हमहुँ अखन गेल छलहुँ टुइस आइ रवि आइ रविवार छलेै न तऽ आइ हम ट्यूशन गेल छलों टेस्ट लेलखिन सर तऽ टेस्ट मे पूरा फिफ्टी पचास मे से पचास नंबर एलेै हमर।
कोन विषय मे
सबटा सब्जेक्ट मे मतलब सब सब्जेक्ट दस -दस नंबर के छेलै।
वाह
सबमे पचास -पचास एलै। मतलब पचास नंबर एलै सबटा मिला क
तोरे पचास आबै छ ओ कि औरो सब लोगो के आबै छै?
नै आबै छै लड़की के एल छलै एक दूटा और लड़का में बस हमरे टा
वाह।
और जेकरा- जेकरा जेकरा- जेकरा तीस स नीचा एले न तीस नंबर सँ ओकरा मारो लगले।
हम्म-हम्म बहुते बच्चा हेतौ एहन तऽ तीस स नीचावला तऽ
ह तऽ बहुते बच्चा छेलै तीस स नीचा के, मजा एलै मार लगले ओकरा सब के देखेै मे।
निर्दय बन गेली अब तू
हम्म और कहु
और सब-सब बढ़िएँ छै ए हम सोचै छेलियौ तोरा तो बात करियौ
तोरा तऽ फोनो नै करै छी नै कायिल करलों आइ करै छी।
हमरा डेली किए नै कऽ ले छी?
इहो तऽ, और न अथी नास्ता सब भऽ गेल अहाँके
नै-नै आइ हमरा सबके घरमे नाश्ता बनाले ए रोटी आरो आलू सोयाबीन के सब्जी आर अखन तऽ सतू पीलियै बस
अच्छा जी एत सऽ लक गेल छेली सतू खरीद क ओहे न
हँ खरीदल बला नै एकटा पिसुआ छै से अखन खा रहल छी एक तोरी जे दादी दै छेलखिन से खतम भऽ गेलै। नानी देलखिन हैं से चइल रहल छै आब जखन सबटा खतम भऽ जेतै न खुला वाला कियैक खुलयबामे कीड़ा लगैके चान्स होइ छै ने, कनि सम्भावना तऽ। ओ जखन ओ खुल्ला वाला खतम भऽ जेतै, तखन पैकेट वाला खेबै।
सही छै तब तऽ उएह उएह उएह नास्तामे पी लेल करू बस भूखो नहि लागत कनी देर लेऽ ता एक दू घण्टा
हँ, दादीमाँ जे कागजी नेबो देने छलखिन न। ओकरे यूज कऽ कऽ बनाबै छियै, एक नम्बर बनै छै ओकरासँ हम बस। सभ तऽ हमर दुःख छै कि ओ खतम भऽ जेतै।
सुनू ने, अपन सभके ने केओ नेबो तोड़ि लै छथिन, पता नहि के तोड़ि लै छथिन, बस। नेबो आइ देखलियै तऽ तीन चारि टा नेबो ओतऽ गिरल छलै तऽ दादी माँ कहलखिन जे मतलब अपना सभ नेबो केओ तोड़ै छथिन।
के हेथून अगले बगले वाला जादा चान्सेस हुनकर
ओहे तऽ अड़ोसिए पड़ोसी तोड़े छथिन, आब थोड़ी ने देखलियै ये। मतलब नाम जे लगेबै ककरो बिना देखने
हँ या तऽ बैंक पे कोइ आबै छै त किछ किछ तोड़ैत हेतो
नहि नहि बैंक पर आबै छै तऽ ओतऽ नहि तोड़ै छै क्यिकी बाबूजी ओते रहै छथिन ने
हूँ
हमरा लागैये दुपहरिया तूपहरिया में तोड़े छै
ओतऽ खसा कऽ किया चलि गेलै
आब तोड़े छै हरबरा हरबरा के तऽ गिर पड़ैत हेतै तऽ भागि जाइत हेतै
हूँ
बस इएह सब छै इम्हरके गामसभमे।
ओ
कॉलेज जेबै अहाँ की काल्हि
नहि, एखन तऽ कॉलेज बन्द छै ने, एखन नहि जा रहल छियै। एखन तऽ घरेके काज केलियै, एखन ऊपरवला रूम छै। ओहिमे एखन कोइ मतलब गर्मी छै तऽ रहि नहि रहल छै सभ नीचे रहैत छै ने बहुत गन्दा छलै त भोरे हँ, ऊपरवला घर तऽ ओतऽ जाकऽ बहुत साफ-सफाइ केलियै। सबटा चीज अच्छासँ मतलब धोलियै धालियै पूरा एक नम्बर कय कऽ अच्छासँ सभटा सामानके ठीक कऽ कऽ फेर छतके बाहरोमे आब ओ लागि गेल छै ने मतलब पूरा स्टोन ओ स्टोन लगा देलखिन ने जेना नीचाके फर्श ने छौ ओनाहिते पूरा ऊपर छतोके फर्श छै तऽ ओकरा अच्छासँ साफ-साफ कऽ कऽ धो-धा कऽ वाइपर लगाकऽ। ऊपर चकाचक कऽ कऽ एलियै, फेर नीचाँ एलियै तऽ सत्तू पीलियै। सत्तू पीलियै तऽ कनि अलसा रहल छियै आब। आब सोचै छियै काज करबै आब घरके झाड़ू पोछा फेर नहेबै आइ बहुत प्रकार के काज छै
तऽ फेर ओहि घरमे सुतेके छथिन आहा
हँ जखन कनि ठण्डा होइत छै तखन हम सुतै छियै
ओहो
हू ओ मतलब कनि सेपरेट भऽ गेलहुँ ने, तऽ ओहिमे ई छै कि भाय अपना हिसाबसँ अपना जगलहुँ। अपन सभटा केलहुँ, ओहिके बाद फेर ओहिमे पढ़ै-लिखैमे कोनो दिक्कत नहि। जेना लाइट-टाइट जलबै छै नीचामे। त मम्मी पापा के कही डिस्टर्ब भऽ गेल फेर ओहिके बाद
सुनू ने, एकटा बात कहै छी भायजी, सबके उम्हर अथीमे। कहै छै भाइ सब जे रूम पर जे मतलब कैल कॉलेजे मे रहीये गेन भायजी क्योंकि मतलब किछ लिख रहल छलखिन तऽ मतलब उएह अथी लगेने छलखिन स्टेटस। जे मतलब ओ सब कोबरा सांप घुइस गेल छलै से ओ सब पकइड़ रहल छथिन।
जा ई किया करै छलै।
अरे भगा रहल छी न, कोबरा मतलब ओ गुमन जे होइया अपन सबके जे गहुमन होइ छै।
हँ हँ कोबरा होइ छै।
हँ ओ है पकेड़ रहल छलखिन। ह यि बस ओना के पकेड़ कऽ डिब्बा मे राइख देलखिन हुनकर एकटा दोस्त छथिन लक्ष भईया ओ जे लक्ष भाई छथिन ओहे बस पकड़ कऽ अथी करलखिन देखलखिन
फेर की केलि तु सब ओकर
अरे हमसब कहाँ कहलियै भाईजी पता नयि की केलखिन हम तऽ स्टेटस मे देखलियै एखन।
हम नयि लगेलिये स्टेटस
अरे- ओ- अथी पर इंस्टा पर रील, ओ स्टोरी एक बेर देख लियौ हमो अखन इहा देख रहल छियै।
ओ अरे राम, तोरा के सबके एते गहुमत किया होइ छै, हमरा ई समझ मे आइब रहल छै। एतेक गहुमन आबय कतयसँ छै। एत ओत बिहारमे
हँ बिहार मे तऽ बहुत आबादी छै साँप सब के।
ओ पता नयि हम तऽ ओतहिए देखै छियै एतऽ कहाँ देखै छियै कोनो सांप तापके एते ज्यादा
नयि पता ने कए मतलब उम्हर जे होइ छै ने तऽ अहाँ सबके तऽ उम्हर अलग इलाका मे रहै छै ने रोड वाला इलाका मे, माईट वला इलाका मे तऽ नयि रहै छी अहाँ। अथिये अयि रोडे
हम्म ए-एत हमसब सांप देखै छी पर जेते ज्यादा ओत देखै छी न ओते ज्यादा नयि देखै छियै
त ओ त गाँव छै ने जंगल छै भाये।
हम्म ओहियो दिन देखने छी तऽ मतलब प्राणे छुइट गेल छलै। जे दिन अपना सब आ जे दिन अपना सब एब रहल छलियै ब्रह्म बाबा के पूजा कऽ कऽ ओहि दिन धामन देख छलिय भाय साब
ओ हँ हमरो पता अइछ हमहुँ तऽ छलियै।
तब धामन खाइ छै तऽ कुछो होइ नयि छै
नयि नयि ओ धामन काटै छै तऽ किछ नयि होइ छै बस बोखार लाइग जेयत आर किछ नयि हेत।
केकरो काटने छै की
नयि पता हमरा तऽ बस सब कहै छलखिन बाजे छलखिन तऽ हमहुँ सुइनलेनउ ओकरे अहीं के खहि रहल छी उहे चीज के
एकटा जे पाईन मे एकटा पाईन मे जे होइ छै सांप ओ वाला कोन होइ छै।
ओ ओकरा की कहै छै ढोरिया
हम्म
ढोरिया सांप छै ओ
ओहो काटे छै तऽ मइर जाइ छै
नयि नयि पइन वला साँप काटे छै त नयि मरे छै आदमी
अच्छा बिख होइ छै ओकरामे
नै नै बिख नै होइ छै कोनो।
और हरहरा मे।
हरहरो मे बिख नै होइ छै ने ओ सभ नॉन वेनस सांप होइ छै मतलब ओकरा कोनो जहर नहि होइ छै।
अच्छा।
और बहुत बड़ा साप जेनाकि होइ छै ने अपन इमहर तऽ ओ जे होइये अजोद गहुमन ओ बहुत अथि छै। कि अहां देखने छलियै अहां ओहिठाम त बढिया छले अथि। सभटा अपन सबके दलान पर जे आयल छलैये।
कोन छलै भाय ओहिमे तऽ ओहो बनल छलै ओ नहि होइ छै निशान। फन पर।
कथी।
ओ निशान बनल रहै छैय नहि ओमेगा वला
हाँ हाँ।
ओम जना जे बनै छैय मतलब ओ ओ साइंस वला ओम। ओ वला सऽ ओम नै।
हाँ ओ गहुंमन कहै छैय ओकरा।
हूँ।
जे पियरे पियर होइ छै कारिओ होइ छै।
हाँ, हाँ हाँ।
और सब कहु।
और सभ तऽ सब बढ़िआं छै, ओ जे छलखिन ओ जे धर्मेंद्र चच्चा के जे घर छै सुमन बाबा के ओ हुनकरो हुनकरो घरमे तऽ छलै दहमन गहुंमन साँप।
अरे हुनकर घरमे तऽ जोड़ा खेलै छलै यै।
हुँ।
हुनकर घरमे जोड़ा खेले छलैये। अरे अभी नहि पता केना खेलाइ छै। अगर कहाँ देखियौ इमहर के कहै छै की आदमी सब जे मतलब जोड़ा खेलाइत रहत गहुंमन नाग नागिन ओकर मुड़ी पर जे अथि दऽ देबै की कहे छैय लाल चुनरी
हूँ।
लाल चुनरी दऽ देबै ने तऽ फेर मतलब जे अहाँके मनोकामना होइ छैय ओ पूरा भऽ जाइ छै। ओ देला से।
अच्छा।
मतलब सब कहे छथिन हम तऽ आइ तक ई चीज के अथि नै बुझलियै हें।
ओतय हुनका अंगना ककरा केकरा दौड़ रहतै कि ओतय जा कऽ ओकरा ओ देतेै जाकऽ लाल चूनरी।
ओहे तऽ सेहो माथा पर।
हाँ। बहुत जल्दी रिएक्ट करै छै कोबरा सांप।
बहुत जल्दी गहुंमन साँप।
हाँ साँप से मिनी सेकण्डमे, सेकण्डो नै मिनी सेकण्ड मे। कखन तोरा ओकरा एकदम वार कऽ लेतौ कुदको छैय मतलब बहुत
हाँ ओ तऽ ओ तऽ खड़ा भऽ जाइ छै, अपन अथि पर ओ अपन की कहे छैय फन के फैला लेत और फेर खड़ा भऽ जायत।
तब तऽ ई सबसँ साँप सब बहुत जहरीला होइ छैय अजोध गहुंमन जे क- काइट लेत त बीस स पच्चीस मिनट के अथी रहत। मतलब गहूंमने होइ छैय जे मतलब फन फैला कऽ रहत।
कोन कलर के होइ छैय इ?
अरे ओ स-सब अथी सब कलर के होइ छैय ज्यादातर पीयर कलर के होइ छैय।
अच्छा।
जे अहाँके भेजने छलहुँ अथीपर, वहाट्सप पर
अगर ओ वला जे काइट लेत तऽ बीस से पच्चीस मिनट आदमी जिन्दा रहै छैय बस ओयके बाद सीधा
कुछ नइ भऽ सकै छैय।
उहुं- मतलब अगर अहाँ एंटीवायनम लऽ लेबय तऽ एहि आर अहाँ अए एंटी एंटी वायनम लऽ लेबय तब तऽ फेर सही अइछ नइ तऽ फेर तऽ मैइरे सकै छीयै एत् के अलावा किछ छैये नइ।
छय् भाय कोब- कोबरा के काट के-काट के तऽ मारे नय छैय। एंटीवियेनम लैय सभ पहिले ओ बहुत जल्दी क्लॉट बना दैय छैैय। अपना ब्लडमे जो ओ-ऑक्सीजन होइ छैय ओकरा ओ-सपलाइएके बन्द कऽ देत ओतऽ पूरा। ब्लड के थऽक्का बना देत ओ बहुत- जल्दी मरै छैय प-पच्चीस मिनट तऽ बहुत जादा भ गेलैय ओकरा लय्-
हं-
हुं-हुं- अपना सबके ककरो काटने छैय?
अपना सबके इम्हर, नै- नै-
टोल मे ककरो नै? एत्ते गांव शाहस-
हं -हं- हं-कटने छैय ओ जे छथिन अप- सबके घरे के बगलमे एकटा भायजी छथिन जे कने मोटे -मोटे छथिन लम्बे- लम्बे
पीयुष भाई जी?
अरे हं -हं ओहे
हुनके, हुनके काइट लेने छलैय मतलब छोटका बच्चा गहुमन के बच्चा हुनके काइट लेने छलैय तऽ फेर उहैऽ गेल छलखिन। ओ तऽ बहुत देर जिन्दा रैह गेलखिन तीससँ पैंतीस मिनट ओत स चइल गेलखिं डॉक्टर लग फेर डाक्टर लग सही भऽ गेलखिन। ओ तऽ डाॅक्टर लग चइल गेलखिन। हेलो-
ओ त सहिेए भऽ गेलखिन ओ तऽ गेलखिन तब फेर-
सही छैय भाइ हमरा तऽ पता नै छलैय। हमरा लागै छलै कि मतलब ब-बच्चामे कम बीख होइत हेतैय।
नै नै बच्चे मे ज्यादा अथी होइ छै मतलब ओ बच्चा जे छैय न बच्चा एकबैगे पुरा जहर छोइड़ दैय छैय। अपन शरीरके ओकरा पता नै रहैय छैय नॉलेज नै रहैय छैय ओते।
हुं-
आओर फेर ओ जे मतलब बड़का -बड़का सब रहत, से मतलब कनि कनि छोड़त जैस मतलब कनि टाइम रहते पता नै आब कथी भेलैय हमरा नैपता अइछ।